हेलो
हेलो
नमस्कार
जी नमस्कार
सब ठीक छै ने
हँ सभ ठीक छै
आशा करय छी जे अहाँ स्वास्थ आओर मस्ती होइ आइ हम एक अहम विषय पर चर्चा करय चाहै छी जे हर मनुष्यक जीवन से जुड़ल छै मुदा बहोत लोक ओकर वास्तविक मूल्य नहि बुझि पाबैत छथि हम समय मौत पर गप्प करय चाहै छी
हँ बहुत नीक विषय चुनलौ वास्तवमे समय एहि सम्पति छै जे एक बेर चलि गेल फेर कखनो वापस नहि आबैत छै एहि कारण एकर सही उपयोग बहुत जरूरी जरूरी छै
बिल्कुल सही कहलियै हमरा लगैत छै जे जीवनमे सफल आ असफल लोकक बीच सबसँ पैघ अन्तर समयक उपयोगके कारण होइत छै
हँ जे कोनो व्यक्ति अपन समयके योजनबन्ध ढंग जे उपयोग करैत छै ओ धीरे धीरे अपन लक्ष्य नजदीक पहुँच जाइत छै
काल्हि हम एक सफल व्यावसायिक साक्षात्कार सुनय छलूं ओ कहै छलाह जे हुनकर सफलताके मुख्य कारण प्रतिभा नहि बल्कि समयक अनुशासन उपयोग छल
ई बात बहुत प्रेरणादायक छै अक्सर लोक सोचैत छथि जे सफलताके भाग्यसँ भेटैत छै मुदा वास्तविकता मे समयक सही उपयोग उपयोग बहुत पैघ भूमिका निभाबैत छै
हमरा लगैत छै जे विद्यार्थीके जीवन मे समयक महत्व आओर बढ़ि जाइत छै क्योंकि ओहि समयमे बनल आदत पूरा जीवन पर प्रभाव डालैत छै
बिलकुल बिलकुल जे विद्यार्थी समय पर पढ़ैत अछि नियमित अभ्यास करैत अछि अपन देना छै कार्य व्यवस व्यवस्थित रखबैत अछि ओ भविष्यमे बेसी सफल सफल होइत अछि
काल्हि हम देख लियौ जे बहुत युवा घण्टो मोबाइल आ मनोरञ्जनमे समय व्यतीत करैत छथि मुदा बादमे समयक कमी के शिकायत सेहो करैत छथि
हँ ई आधुनिक जीवन एक गम्भीर समयसँ बनि गेल छै समयक अभाव भाव कम बल्कि समयक गलत उपयोगी बेसी होइत छै
बिलकुल हमरो लगैत छै जे हर व्यक्तिक के दिनक शुरुआत एक स्पष्ट योजना से करबाक चाही ताकि ओ जानि सकै जे दिन भरिमे की की काज पूरा करबाक छै
सही कहलिए योजना बिना काज करबाक एहन जेक जेकरा दिशा बिना यात यात्रा करब
काल्हि एक शिक्षक कहैत छलाह जे समय सबसे निष्पक्ष चीज छै याकि अमीर गरीब सबके दिनक समान चौबीस घंटा भेटैत छै
वा ई बहुत गहरी बात छै अन्तर केवल एहि बातमे होइत छै जे एकर हमरा ओ बेसी घण्टा केना उपयोग करैत अछि
हमरा लगे छै जे समय बेचनाइ सेहो एक कला छै अनावश्यक विवाद आलस्य आटालमटोल समयक सबसँ पैघ शत्रु छै
बिलकुल डाल मोट मोटलक आदत धीरे धीरे मनुष्य परवर्ती के रोकि दैत छै
समय एक अहम शिक्षक छै जे हर दिन किछु ने किछु सिखाबै छै मुदा जे व्यक्ति ध्यान नहि देत अछि ओ सीख नहि पाबैत छै
हँ अनुभव आ समय मिलैके मनुष्य के पक्का बनबैत छै
हमरा लगैत छै जे समयक सम्मान करनिहार व्यक्ति दोसर लोकक समायक सेवा सम्मान करैत छथि
की च चरित्रक पहचान सेहो छै
कली हम सोचे चलू जे यदि मनुष्य अपन समयक केवल दस प्रतिशत सेहो ओ बेसी प्रभावी ढंग से उपयोग करे लागल तऽ ओकर जीवनमे बहुत पैघ परिवर्तन आबि सकैत छै
बिलकुल छोट छोट सुधार लम्बे समय मे बहुत पैघ पर परिमाण देैत छै
बहुत नीक च चलि रहल छै मुदा समय प्रबन्धन आधुनिक जीवन मे समायक चुनौती असफल लोकक आदत पर आओर गहराई से चर्चा करबाद बाकी छै
हँ एहि विषयपर चर्चा बहुत रोचक छै आओर एहन एखन बहुत किछु जानवक बाकी छै
तखन अगला बातचीत मे हम समय प्रबन्धन व्यावहारिक तरीका आलस्य से मुक्त आ लक्ष्य प्राप्ति मे समयक भूमिका पर विस्तार से गप्प करब
बिल्कुल जे समय प्रबन्धन पर चर्चा बिना एहि विषयके पूरा बुझब कठिन छै
काल् के लोकग सब व्यस्त बहुत रहैत अछि मुदा उत्पादक कते अछि ई सभसँ पैघ प्रश्न छै
बिलकुल सही केलियै बहुत लोकोग दिन भर काज करै छथिन मुदा दिन समाप्त होइ पर लगे छै जे कोनो महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल नहि भेल एकर मुख्य कारण समयक असंगठित उपयोग होइत छै
हमरा लागत छै जे समय प्रबन्धनक पहिल कदम ई छै जे मनुष्य अपन प्राथमिकता स्पष्ट करै जे लक्ष्य स्पष्ट नहि करत समय अप अपने आप व्यर्थ काजमे खर्च जायत
बिलकुल कहली हम एक पुस्तक पर पढ़ लियौ जे सफल लोक पहिने महत्वपूर्ण काज पूरा करैत छथिन तकर बाद दोसर काज पर ध्यान दैत छथिन
हँ ई आदत बहुत उपयोगी छै जतेक महत्वपूर्ण काज के टालब ओतेक मानसिक दबाव बढ़त
हमरा लगैत छै जे आधुनिक तकनीक समय बचाबै लेल बनल छै मुदा कतेको बेर ई समय नष्ट करबाक सबस पैघ कारण बनि जाइत छै
सही बात मोबाइल छोट छोट वीडियो आ लगातार आबि रहल सूचना लोकक क ध्यान के टुकड़ा टुकड़ा दैत छै
कली हम अपन एक मित्र से गप करैत छलहुँ ओ कहय छलल जे ओ पढ़बाक लेल बेसैत अछि मुदा पाँच मिनट बाद मोबाइल देखे लगैत अछि आ देखते देखते एक घण्टा बीती जाइत छै
हँ ई समस्या लाखो युवा सभक बीच देखल जा रहल छै एकाग्रता आब सभसँ मूल्यवान क्षमता बनि गेल छै
हमरा लगैत छै जे व्यक्ति दिन मे केवल दू घण्टा से ओ पूरा ध्यान से काज करैत तऽ ओकर परिणाम सामान्य दस घण्टा से बेसी प्रभावशाली बढ़ि सकैत छै
बिलकुल बिलकुल समयक मात्रा से बेसी महत्व समयक गुणव ताके होइत छै
सफल उद्योगपति कहैत छलाह जे ओ सब दिनक शुरुआत सभस कठिन काजसँ करैत छथिन जाहि से बाकी दिन अपेक्षाकृत आसान भरिसँ जाइत छै
ई बहुत उपयोगी रणनीति छै कठिन काज पूरा होय पर आत्मविश्वास सेहो बढ़ैत छै आ मोन हल्का रहैत छै
हमरा लगैत छै जे समयक सही उपयोग केवल धन कमाबै लेल नहि बल्कि परिवार स्वास्थ्य आत्मविश्वास लेल सेहो जरूरी छै
बिल्कुल सही जब मनुष्य पूरा समय केवल धन कमाबय मे लग देत जे मोनक दोसर महत्वपूर्ण पक्ष कमजोर सकैत
सच कहू तऽ समय सन्तुलन सिखाबे छै जीवन मे काज परिवार मित्र स्वास्थ्य आ सिखबक बीच संतुलन बहुत जरुरी छै
हँ जे व्यक्ति ई संतुलन बना लैत अछि ओ दीर्घ कालमे बेसी सन्तुष्ट आ सफल रहैत अछि
जे समय वास्तवमे जीवन एक मुद्रा जेका छै जेना धन खर्च होइ छै तेना समय सेहो खर्च होइछै होइ छै मुदा समय फेर कमाओल नहि जा सकै छै
वा ई तुलना बहुत गहरी छै धन हराय पर पेड़ प्राप्त कयल जा सकैत छै मुदा समय हराय पर ओ सदा लेल चलि जाइत छै
हमरा लगै छै जे युवा अवस्थामे समयक मूल्य समझनाइ सभसँ बेसी जरूरी छै कियाकि एहि समयमे लेल गेल निर्णय पूरा भविष्य निर्धारित करैत छै
बिल्कुल युवावस्थामे विकसित एकल गेल आदत अनुशासन आ आ स्वस्थ जीवन भर साथ रहैत छै
बहुत नीक चर्चा चर्चा बढ़ि रहल छै मुदा समय आ सफलता समय आ व्यक्तित्व निर्माण आ समय आ इतिहासक संबध पर आओर गहराई से चर्चा करबाक बात जछा
हँ एहि विषयके हर पक्ष जीवन से जुड़ल छै जतेक गहराइसँ विचार करब ओतेक नवा बात बुझबायमे आयत
हमरा विश्वास छै जे लोकसभ समयक वास्तविक मूल्य समझि जाय तऽ समाजक बहुत समस्या अपने आप कम भऽ जायत
बिलकुल समयक सम्मान करनिहार व्यक्ति अक्सर अपन जीवन अपन संबन्ध आ अपन भविष्य तीनू के बेसी सफल ढंगसँ सम्मिलित पबैत अछि
बिलकुल समय सफलता के सम्बन्ध पर जतेक विचार करै छै ओतेक स्पष्ट होइ छै जे दुनिया मे लगभग हर पैघ उपलब्धि समयक सहि उपयोगो परिणाम
बिलकुल सही इति इतिहास मे जतेको महान वैज्ञानिक लेखक नेता उध्यामी भेल अछि सभक एक समान विशेष ता रहल अछि जो सभ अपन समयक मूल्यवान बुझैत छलाह
बिल्कुल कलहि हम एकर जीवनक बारेमे पढ़ैत छलहुँ हुनकर दिनचर्या बहुत अनुशासीत छल आ ओ समयक सदुपयोग पर बहुत जोर देत छलाह
एहन व्यक्तित्व सब एहि बातक प्रमाण अछि जे सफलता अचानक नहि आबैत छै बल्कि वर्षो निरन्तर प्रयास आ समयक सही निवेश से प्राप्त होइत छै
हमरा लगै छै जे समय केवल घड़ी सुन्य रहै छै बल्कि जीवनक दिशा तय करबाक शक्ति छै
सही कहलियै जे व्यक्ति समयके निरन्तर करैत अछि वास्तवमे ओ अपन बात भविष्यके नियन्त्रण करैत अछि
कल्हि हम सोचैत छलहु जे बहुत लो अवसर नहि भेटत शिकायत करै छथि मुदा कतेको बेर अवसरक कमी नहि बल्कि समयक गलत उपयोग समस्या होइ छै
बिल्कुल अबसर बहुत बेर हमरा सामने होइत छै मुदा तैयारी नहि रहबाक कारण हम ओकर लाभ नहि उठा पाबैत
हमरा लगैत छै जे समय आब ज्ञानक बीच सेहो गहरा समान छै जे व्यक्ति नियमित रूपसे सिखैक प्रयास छथि हंऽ समयक मूल्य बुझैत छथिन।
हँ सिखनाय एक निरन्तर प्रक्रिया छैय प्रतिदिन थोड़ा - थोड़ा ज्ञान प्राप्त। तऽ करब भविष्यमे बहुत पेघ लाभ देत छै
कल्हि हम्म एक शिक्षक। कहैत छला जे प्रतिदिन केवल एक घण्टा नव क्वेश्चन सिखला से पाँच वर्ष बाद जीवने। दिशा बदलि सकैत छै
ई बिल्कुल सही बात छै छोट - छोट निरंतर प्रयास असाधारण परिणाम। पैदा करैत छै
हमरा लगैत छै जे समयक सबसँ पैघ शत्रु केवल आलस्य नहि बल्कि उद्देश्यहीन जीवन से। केयो छै।
सय बात जे मनुष्यके स्पष्ट उद्देश्य नहि रहत ओ अपन स। समयके कोनो उपयोग करियर ई तय करब कठिन जायत।
सच कहू तऽ जखन हम कोनो लक्ष्य लेल समर्पित होइत छी। तखन समयक महत्व अपने आप बुझबामे आबि जाइत छै।
बिलकुल लक्ष्य मनुष्यके दिशा देैत छै आ समय ओकरा। ओर दिशामे आगाँ बढ़बैत छै।
कल्हि हम एक रोचक। विचार कर लियौ समय धीरे धीरे नहि बल्कि लगातार समाप्त होइत अछि। एहि कारण हर क्षण महत्वपूर्ण छै
बौआ ई बहुत प्रेरणादायक विचार छै वास्तवमे जीवन छोट - छोट। छनक संग्रह मत।
हमरा लगैत छै जे समयक। सम्मान करनाई मतलब अपन जीवनक सम्मान करनाई छै
हाँ आ जे व्यक्ति अपन जीवनक। सम्मान करैत अछि ओ अपन निर्णय सम्बन्ध आ लक्ष्य सब। के गम्भीरता से लैत अछि।
बहुत नीक छै जे चलि रहल छै मुदा समय आ इतिहास समय आ सभ्यताक विकास। आ समयक दार्शनिक महत्व पर आओर गहराई से गप्प करबाक बाकी छै
बिल्कुल ई विषय केवल व्यवहारिक नहि बल्कि। दार्शनिक आ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सेहो बहुत।
हमरा लगैत छै जे। समय संसारक सबसे मूल्यवान संसाधन। अय कारण पृथ्वी।